कि यौ भास्करजी कत
की यौ आयुष जी कतय रहै छी यौ हेलो कते दिन बाद अहाँ फोन केलऊं है
अहाँ कतय रहै छी फोनो तोन नै करै छियै बिसैर गेलियै की गरीब आदमी सबके
त जे छै से पते शादीशुदा आदमी भऽ गेलहु हेम् आब तऽ हमरो बहुत बहुत तरह के बात छै अहाँके ठीक अइ बेटिया ठीक अइ अहाँके
बेटिया हमर ठीक अइ एखन तऽ ओकर पाँचवी क्लास मे अछि पढ़ैया
अच्छा कोन इसकुल मे नाम लिखेलिया
ओकरा हम एतऽ उड़ीसा में लिखेने छी सेंट फ्रांसिस में रौरकिला के टॉपस् टू वन कॉ स्कूल लै छी
अच्छा आ हुनकर अथी भाभी के शुगर ठीक भेलै
भाभी के सुगर कनि गड़बड़ ऐ यौ कि कहू हुनका कनि शगऽ शगर जे कनि कम एजमे हुनकर शुगर भऽ गेलैए आओ
त गप होइते रह रहै छनि हुनका
हँ हमरो कहने छलथि अहूँके बाइफ के थायरइड भऽ गेल छै
हँ हँ आब की कहि सकै छियै आब आब
चलियए
हँ ओ बेटा के त जे छै से की नाम छै ओकरा तऽ नाइन्थ क्लास मे एडमिशन करबा देलिया
कोन अथि प्राइवेट में न
हँ प्राइवेटे मे करबेलियै किआकि देखियौ सरकारी कतबो छै कतबो डेवलप क देते तऽ सरकारी के जे शिक्षा छै हू ओ प्राइवेट जकाँ नै भऽ पेतै
नै से बड़ा उत्तम बात अहाँ कहलहुं यौ भाय साहब हम अभ इएह कहै छेलऊॅं कि बच्चाके दसवीं तक प्राइवेट मे रहैके चाही हँ
हँ आ नै लेकिन नै हमर कहनाम ई छै कि नाइन तक जे छै ने से आ टेन तक अहाँ इम्हर कर दिअ ओकर बाद जे छै सरकारी मे कनि टेन्थ के बाद
सेहे सेहे सेै ओहे बात कहै छी देखू दसवीं तक बच्चा के राखू दसवी के बाद बच्चा के जे जेना कॉलेज मे कोनो एडमिशन करबा दिअ गवर्मेन्ट मे नै करबाबू तऽ अहाँ ओतय जाकऽ कोनो सरकारी कॉलेज दिल्ली मे आ कोलकत्तामे बम्बइमे अहाँ कतहु करबा लिअ अहाँ प्रदेश मे जे बच्चा सभ पढ़ै छै ने तऽ कनि अपनो सभके मोन उत्तम रहैत छै हँ एखन दोरो समाज सभमे इज्जत रहत कि नै बच्चा पढ़ैया मेहनत कऽ कऽ इंजीनियरिंग कयलक तऽ एगो बच्चा डॉक्टरी बनलक त कनि अपनो सभ के समाज मे इज्जत रहैए हालौ
छै न आयुष जी हेलो
भाइसभ अहाँके आवाज नै आबि रहल अइ
आब आबैया
हँ भाइ सभ आब आबैय
हँ से उहे कहि रहल छी जे सबस नीक आहाॅं के शिक्षा उड़ीसा मे बिहार में त मजबू अय में देखियौ हमर नौकरी बाद विचार सब बिहार मे अछि
सेहे बात छै सरकारी नौकरी वाला के दिक्कते इएहे होइ छै
ह दिक्कते स आए छियै बुझलियै की नहि हॅ तब किछो अहाँके इंक्रीमेंट केलक क नहि ऑफिसवला
ऑफिसवला हमरा की करत हम तऽ जॉब उब छोड़ि देलियै हम अपन बिजनेस लाइनमे आबि गेल छीय ओ
अच्छा ओ शंकर चौक वालला बारह बीघा बेच लियै क छैहिए
शंकर चौकवला बारह बीघा हम बेचलियै बुझलियै बारह बीघाके हमरा लगभग ओहे बारह पन्द्रह करोड़ रुपैआ भेटलअय हँ
हू
तऽ हम अपन बेटाके जे छै ने कैनेडामे देलियै त ओ त ओक पाय ई वला पाय दू करोड़ रुपैआ ओकरापर लगा देलियै जे अपन जो मोन स कर जे करबी कर पायो किछु ओकरा चारि पाँच लाख रुपैआ अकाउंटमे दऽ देलियै
अते कर देलिये लेकिन एकटा गप संगत खाली खराब ने हुए संगत
अब देखू देखू भाय साहेब आब ओ हम अहाँ थोड़े न सगंत करब हम अहाँ तक कहबे करब बच्चाके आब बच्चा जे करतै से बच्चे बुझत नहि यो
नहि आइ काल्हि तऽ जे छै से बच्चा एको ठोप गार्जियन के न डराइते छै
सह ने आइ तक आइ काल्हि के बच्चा छै गार्जियन के मुँहे नहि लागत तऽ हम देखू हमर बच्चाके ओही गड़बड़े छै कनि हमर बच्चा छै तमशाह
हँ हँ हँ
सएह छै हमरे जेना हम तऽ पहिले छलियै तऽ पहिलके बात तऽ भाइसभ अपन सबके पहिले लेना होइ छले अपनो सबके पहिल मे ठाढ़ बार चलै छलैया की आब तऽ से सब अब अब हम हम अहाँ की बुझै छी जे आरामसँ कमाउ खटा ताउ घर परिवार साथे रहू ह
उन्ननीस सए चौरानबे में जे अहाँ एगो चौड़ा के बिना मतलब के अहाँ के खाली रे कहि देने छले त ओहि पर अहाँ ओकरा छोड़ू आब की कहू आयुष जी
छोड़ू ओसभ पुरनकनका बात छलैए ओसभ अपने ठाट बाट चे एखनो ओहे छै एखन जे छै बिजनेस लाइन मे बड़का बड़का नेता निगरी रहै य अबस ोड़ी नब्बेटाक कहलक पपा हमरा जे छै एतऽ नहि हम पढ़बौ हम जेबौ तऽ कनेडेमे पर्वो हम कहिलै जौ
हू नहि देखियौ देखियौ आयुष जी हँ हम अहाँके एकेटा गप कहब बुझलियै बुझलियै
हँ कहु
हम हम आयुष जी अहाँके एकेटा गप कहब कि बेटी के नहि कतहु भेजबै होस् टोस्टलमे
हॉस्टल तो बेटीके अपने लग रहा कभ या कनि दिल्ली दिल्ली पुने तने तून्ने भेजब हँ कनि बेटी पढ़तै से जे बेटीके कनि पढ़ाइमे बढ़िआँसँ जे कनि कमाायब धाम हयत ने एक डेढ़ लाख रुपआ तऽ बियाह दान करा देबे
आयोजी बेटी के नाम अथी बेटी के नाम बेटी के अथी नाम कथी कृति छले ने
हँ कृति झा घर के अम्बिका झा बाहरके
अच्छा तब हुनका आइयौ अहाँ एकटा गप हमरा से छुपेलहुँ बताउ तक केना
ए यौ हमरा तऽ अथी अहाँके भा अहाँके वाइफ आ हमर भाभी कहलखिन हमरा ई बात
की
अहाँके बताउ मदर इन लॉ नहि रहलखिन दुनियामे अहाँ ई बात हमरा कहलहुँ
यौ की कहू आब अपने त टेंशन मे हमरा दिमागे मे छैन हम ककड़ा कहियै ककड़ा नै कहियै ओ तऽ बेैचारी के हार्ट अटैक एलै खतम भऽ गेलखिन बाबा शिरसँ पीड़ित छलखिन हें की कैरतियै
अच्छा तऽ मतलब आब मतलब ससुर जी अकेले छथि
की करबै हुनका तऽ दोसर एगो अर्केस्ट्रा वाली अइन के दऽ देलियै
हुनका अपने लग लो आबू
नहि हुनका हुनका ऑर्केस्ट्रा वाली आनि कऽ दऽ देलियै
अच्छा
कनी हमर ससुर नाच गाँमके कनि देखैके बड़ा शौकीन छलखिन हें कलेरुकु आहाँके एगो आर किसते दिन भर अति दिन भर काज करैए रातिमे ओकरा काज अथी काज दैए
को आब देखियौ दू दिन के बेचारा के बूढ़ा भेलखिन ने जिंन्दगी छनि
हूंम्म छत्तर पचहत्तर साल छै बहुत जल्द अहाँके उनको भोज खोआएब किए टेंशन लैत छी अहाँ
नहि नहि मालिक लेकिन हमरा ई बात के खराब लागल आयूष जी हँ आ पहिला बात यौ सुनू हूंम्म ई जे की नाम यै बौआ अहाँ के लड़की अय
हँ हूंम्म
से ई आ भाभी के अहाँ भेजने छेलियै एहि बीच मे हिनका आ बेटी के आ भाभी के गाममे
हँ गाम गाम हमर बेटिया नहि गेल छलै बुच्ची जे छै ने नहि गेल छलैये भाभी आओर हमर बेटा गेल छलै अहाँके भाभी आओर हमर बेटा गेल छलै तऽ
अच्छा तऽ नहि उहे आयुषजी मेन जे गप छलै ने बुझलियै हम हमरा की कहनाम की एको बेर अहाँ कहितियै हम भाभी के पिक कऽ लेतियै सोल दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरलखिन ने
हँ
अच्छा तऽ ओहि मतलब कि उड़ीसा से कै
एतयसँ जे छै ने झड़सूगड़ासँ फ्लाइट पकड़ै लेलियै हँ
अच्छा
आओर दरभंगा मे फ्लाइट उतरलै दरभंगा मे फ्लाइट उतरलै ने तऽ ओतय जे फोर्च्युनर ठाढ़ केने छी घर पर तऽ ओहि फोर्च्युनर गेल छेलै अहाँ हँ तऽ हमर फोर्च्युनर हमर कनियाँ के के अथी हुनका हमर बौआ के लऽ कऽ गेला
हमर तऽ की कहू आयूष जी हँ हमर तऽ जे से छै से हम हमर हमर मर्सिडिस नहि छलै
हँ
से ओकर की कहू से पूरा ओकर इंजने इंजन ई एतय जे छै से ई तेल सब आब बेकार दऽ रहल छै
एथेनॉलके दऽ रहलै ये हम कनी हम ओहि दुआरे सम्राट चौधरी जे छै ने हुनका कॉल केने छेलियै
अच्छा
अहाँ की रहल छी क्षेत्र मे एना थोड़ी न काज चलतै तऽ कहै छथिन नै यौ सरकार रुकू ने सबटा के सुधारवै धीरे धीरे द कऽ
हमर तऽ देखियो हमर तऽ अहूँ के पता ये डायरेक्ट जे छै से अनंत बाबा सँ अहाँ के अय हमरा परिचय
हँ
तऽ अनंत बाबा हमरा कहलखिन बुझल बुझलियै नहि नहि सो कोनो दिक्कत नहि है बौआ हँ
हूंम्म
तुमको सब ठीक हो जाएगा तुम टेंशन नहि लो हम कह क देखियए ऐसेऐस बात हँ
ह
तऽ इहे सब गप छै बुझलियै दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहल छीयै आयुष जी
सै है कहू तऽ
ह आ नहि मेन जे गप छै ने आयुष जी हेलो ई मेन जे छै एकटा एकटा गप तऽ तेहन समय ने भए गेल छै इंडिया मे कतहु कतौ आय जे
हू हूँ
अपन बहु बेटी के कतौ अकेला नहि भेज सकै छी कियकि लुचा लफंगा सब घूमेै छै
ह यौ शैहा परर्देपुरथी मधुबनी डिस्ट्रिक्टमे बिहारमे एतऽ रौरकिलामे सब एकेटा बात चिन्हैत छै ई जे छै झा परिवार के घर के आदमी छै तऽ से जे नया होयत ओहे कनि दु पाँच करत जे बुझैया तऽ ओकरा छाती मे डर रहै छै ओकर छाती मे डर रहैत छै
हमर त बेटी के ए बीच में कोनो लुचा लफंगा दरभंगा तऽ आब तऽ मेन छिय अहूँके जमाना भऽ गेल ने मधुबनी मे जल्दी आबे नहि छियै बुझलियै की नहि
सेहै ने
हँ तऽ अहाँ के एकटा छौड़ा केेलंग शंकर चौक पर ओकरा केओ मतलब किछ गलत बात कहि देलक हमर बेटी के हँ तऽ हमर बेटी के जे गलत बात कहलकै तऽ ओ कहलक मेरे चाचा को जानते हो आयुष झा नाम है हँ तुरन्त जे छै से भागल बापे पुते कइ क जे छै से
नहि सेहै उहै देखै छियै हमर नाम जे छै पूरा डिस्ट्रिक्टमे छै
पूरा जिला में पूरा जिला मे
पुरा जिला
हमर तऽ पते यै आयुष जी हम तऽ अहाँके पते है शुरुए सँ
सहै तऽ कहय छी अहाँ अहाँ के होइ छै सरकारी अफसर छी यहाँ डी एम साहब छी छी करता धरता डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट
आयुष जी इ त गप आयुषजी अथी ई जे थाना के अहाँके जे नवका बनला मनोज कुमार
हँ
ओ मनोज कुमार हमरा परसू खुना फोन केलक भैया जी हमरा कहलक आपका क्षेत्र मे ऐसा ऐसा बात हो रहा है तो ना पुस्टिंग है मेरा हँ हम कहलियै ओकरा कहलियै ओकरा
हँ
कि आपको थोड़ा सा भी वो चीज है आप है आप मेन है आप न देखिए तो हमरा की कहैया कि नहि नहि इसमे जो है अहीं के थाना पर अखन तक मोस्ट वंटेड मे नाम है ने ह जी तऽ हमरा कोल हँ तऽ हँ हमरा तऽ हमरा जे छै से कहलक क आपके जो मित्र है आयुष जी हँ सो उको थोड़ा बोलिए कि हमलोगा सपोर्ट करेंगे हम कह आयुष जी आब ई सब नहि करै छथ हँ आब हमस बाल बच्चेदार भेलहु आब की राखल छी आयुस
सहे ने यौ हम तऽ कहलो आब ओ जे छै छै धोखाधड़ीमे जीत जवानीमे चला जोश च देलियै
जी जी आ देख
एकटा बच्चा के बाप भेलौ एकटा बिजनेस हे तऽ ओ सब करू
आयु जी आब हमरा सब के अपना ले नहि ने जीव के अपना बाल बच्चा लए जीवय के अछि न
सएह छलै सौसो हमर चैल पड़तैन तऽ कनि ऑर्केस्ट्रे वाली लऽ देखी लए कहियो काल चैल गेलोह
कनि अहाँ के फादरो सब के देखऽ पड़े हैत ध्यान देबऽ पड़ैत हैत हुनको पर ई छथिन कि नहि छथिन ई छथिन